हेलो हेलो
हेलो नमस्कार जी
नमस्कार
आर सब ठीक छियै
हाँ सब ठीक छै अपन बताउ कि हालचाल
हं सब ठीक छै काल्हि समाचार देखति समय एकटा विषय हमरा बहुत सोचे पर मजबूर कयलक जे भविष्य मे पानिक कमी मानव समाज लेल बहुत पेघ चुनौती बनी सकति अछि
अहाँ बिलकुल सही विषय उठेलौं पानि बिना जीवनक कल्पना करब असंभव अछि मुदा दुर्भाग्य बाद ई अछि जे बहुत लोक एखनो एहि अमूल्य प्राकृतिक संसाधनक महत्व पूर्ण रूप सँ नहि बुझति छथि
हँ हम देखति छी जे कतेको स्थान पर लोक आवश्यकता संग बेसी पानी खर्च करति छथि जबकि दोसार कतेको क्षेत्र इहान अछि जतय लोक संग एक बाल्टी स्वच्छ पानी लेल घंटो प्रतीक्षा करति छथि
ई वास्तवक्षमे चिन्ताक विषय अछि पृथ्वी पर बहुत पानि अवश्य अछि मुदा पीप योग्य स्वच्छ पानिक मात्रा सीमित अछि एहि कारण ओकर संरक्षण प्रत्येक नागरिक के जिम्मेदारी अछि
हमरा लगति अछि जे पानिक बर्बादी अधिकांश समय छोट छोट लापरवाही संग शुरू होयइत अछि मुदा धीरे धीरे ओहिलापरवाहिक प्रभाव बहुत पेघ रूप धारण कय लति अछि
बिलकुल जो नल खुलल छोड़ी देल जाय पाइप मे रिसाफ होइत रहै ओ आवश्यकता बिना पानि गल जाय तऽ प्रतिदिन हजारो लिटर पानी वेष्ट नष्ट हो जाइत अछि हेलो
हू कल्ही हम पढ़ति रहु जे बढ़ति जनसंख्या शहरीकरण आ जलवायु परिवर्तनक कारण भविष्य मे बहुत क्षेत्र मे पानिक संकट आओर गंभीर भए सकति अछि
ई बात सही अछि एहि कारण केवल सरकार नहि बल्कि समामाजक प्रत्येक व्यक्ति के पानी बचेबाक दिशा मे अपन योगदान देबाक आवश्यकता अछि
हमरा लगति अछि जे पानी बचेनाइ बहुत कठिन काज नहि अछि जे प्रत्येक व्यक्ति अपन दैनिक जीवन मे छोट छोट सावधानी अपनावै तऽ फेेक परिवर्तन संभव अछि
अवश्य जखन दाँत साफ करति छी बाहन्न धोइत छी व घर साफ करति छी तखन आवश्यकता अनुसार पानिक उपयोग कयल जाय तऽ बहुत बचत भए सकति अछि
हमरा इहो लगति अछि जे वर्षाक पानि संगग्र करबाक व्यवस्था बहुत उपयोगी होयत अति विशेष रूप संग ओ ओहि क्षेत्र मे जतय गर्मी कऽ समय पानि कभी भरि जाइत अछि।
बिल्कूल बर्षा जल सञ्चयन केवल पानी बचेबाकपाय नाह, बल्कि भूजल स्तर बढ़ेबाक सेहो, एक प्रभावी माध्यम मानल जाइत अछि।
विद्यालयमे सेहो बच्चासभके शुरूसँ पानिक महत्व। आ ओकर संरचनाक बारे मे विस्तार सँ सिखेबे के चाही।
सही कहलिय जो बचपन से नीक आदत विकसित। भय जाय तो व्यक्ति जीवन भर प्राकृतिक संसाधन के सम्मान करैत अछि।
हमरा लगैत अछि, जे खेतीमे सेहो आधुनिकऽ सिंचाई तकनीक अपनाओल जाय। तऽ बहुत पानि बचाओल जा सकैत अछि, किसान सभके सेहो लाभ भेटत।
हू वैज्ञानिक तरीका से। खेती करला पर पानि समय ओ मेहनत। तीनू बचैत अछि, ओ उत्पादन सेहो बेहतर होइत अछि।
बहुत लोको सोचैत छथि, जे हमर एकटा प्रयास संख कि अन्तर पड़त। मुदा हमरा लगैत अछि जे प्रतेक पघं परिवर्तन छोट छोट प्रयास सँ सुरू होत छी।
बिल्कूल जो प्रत्येक परिवार प्रत्येक थोड़ा थोड़ा पानी बचाए। तऽ पूरा समाज मे ओकर प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकैत अछि।
हमरा इहो लगैत अछि। या गाछ पौधा लगाना सेहो हो अपत्य्यक रूप सँ पानी संरक्षण मे सहायता करैत अछि कियाकि हरियर बरावतन चल चक्कर के संन्तुलित रखबा मे योगदान देत छी
सही बात कहलियए पर्यावरण संरक्षण ओ जल संरक्षण एक दोसर से गहराई से जुड़ल विषय अछि। प्राकृतिक संन्तुलन बनल रहत तऽ जल स्रोत सेहो सुरक्षित रहत
काहि हम एकटा अभियानक। बारे मे पढ़लू जते पूरा गाम मिलके पोखरि साफ कलक। वर्षा कऽ पानी रोगबाक व्यवस्था कलक। आ किछु वर्ष मे ओते हा पानी के स्थिति बहुत सुधारी
ई प्रेरणादायक उदाहरण अछि। जखन समाज एकजुट भयके काज करैत अछि। तऽ असम्भव लगनिहार लक्ष्य सेहो प्राप्त कयल जऽ सकैत अछि।
आब हमरा लगैत अछि जे पानि बचेबाकऽ चर्चा केवल बासन धरि सीमित। नहि रहबक चाही। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अपन दैनिक व्यवहार मे एहि बात के अपना के आवश्यकता अछि।
बिल्कूल जतेक जल्दी हम जिम्मेदारी बुझब ओतेक जल्दी भविष्यक पीढ़ी लेलऽ स्वच्छ पानि सुरक्षित रखि सकब।
सही कहलियए जी पानी बची आवश्यकता केवल वर्तमान समय कऽ विषय नहि बल्कि मानव जीवन कृषि पर्यावरण स्वास्थ्य आ भविष्यक सुर्ष जुड़ल। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अछि जाहि लेलऽ प्रत्येक नागरिक के जागरू कऽ जिम्मेदार आ व्याववहारिक बनी के। छोट छोट पर्य निरन्तर करैत रहबाकऽ आवश्यकता अछि
अहाँ केँ बात सुनय के हमरा ई महसूस भए रहल अछि।
अहाँकेँ बात सुन कऽ हमरा ई महसूस भऽ रहल अछि। जे पानिक महत्व ओहि समय सभसँ बेसी बुझबा मे आबति अछि जखन ककरो समयपर पर्याप्त पानि उपलब्ध नहि पबति अछि ओ सामान्य जीवन सेहो कठिन भइ जाइत अछि
बिलकुल जी जखन समाचार मे सुखाड़ पभावत क्षेत्रक लोक सबके दूर दूर संग पानी आन देखति छी तखन बुझबा मे अवति अछि जे हमरा सब के एखनही सावधान भय जबिक आवश्यकता अछि नहि तऽ भविष्य्यक स्थिति और गंभीर भए सकति अछि
सही केहलियै प्राकृतिक संसाधनक उपयोग करनाइ जरूरी अछि मुदा ओकर दुरुपयोग करनाय कदापि उचित नहि कियाकि प्रकृति सदिखन सीमित संसाधन उपलब्ध करबति अछि
हमरा लगति अछि छी जे घरक बच्चा सबके सेहो छोट उम्र संग ई सिखयबाक चाही जे ब्रश करति समय हाथ धोइत समय आ नहायत समय आवश्यकता से बेसी पानि बहेनाइ उचित नहि अछि
अवश्य बचपन मे सिखल नीक आदत जीवन भर व्यक्ति सङ्ग रहति अछि ओ ओहि बच्चा पघि भेला पर समाज मे जागरूक नागरिक बनेति छथि
कतेको बेर हम देखति छी जे सार्वजनिक नल दिन भरि खुलल रहति अछि आ हजारो लीटर पानि बिना उपयोगक बहि जाइत अछि मुदा बहुत कम लोग एहि दिशा मे ध्यान दति छथि
ई वास्तव मे दुःखद स्थिति अछि जॅं कोनो व्यक्ति एहन नल देखे तऽ सम्बन्धित विभाग के सूचना देब ओ स्वयं बन्द करबाक प्रयास करब सेहो सामाजिक जिम्मेदारीक भाग होइत अछि
हमरा इहो लगति अछि जे घर बनबै समय एहन व्यवस्था करबाक चाही जाहि सॅं वर्षाक पानी जमा कइ बागवानी साफ सफाइ वा अन्य उपयोग मे आना जा सकय
बिलकुल एहन व्यवस्था प्रारम्भ मे साधारण लगति अछि मुदा दीर्घ काल मे पानिक बचत ओ भूजल संरक्षण दुनू मे महत्वपूर्ण योगदान दति अछि
खेतीक क्षेत्र मे सेहो जे किसान सब आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपना बती तऽ कम पानि मे बेसी उत्पादन सम्भव भय सकति अछि जहि संग प्राकृतिक संसाधनक संरक्षण सेहो होयत
सही बात केहलि विज्ञान तकनीकक उद्देश्य केवल सुविधा देल देनाय नहि बल्कि संसाधनक बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करनाइ सेहो अछि
हमरा लगति अछि जे उद्योग सभ के सेहो उत्पादनक संग संग पानिक पुनः उपयोग व्यवस्था अपनाबक चाही जाहि सँ अनावश्यक जल दोहन कम भय सकय
हँ जिम्ममेदार उद्योग ओहि होइत अछि जे विकासक सङ्ग पर्यावरण संगरक्षणक दायित्व सेहो समामान रूपसे निभावै
बहुत रास शहर मे आप जल संरक्षण लेल जागरूकता अभियान चलाओल जा रहल अछि मुदा वास्तविक सफलता तकन बेट चखन आम नागरिक सेहो सक्रिय भागीदारीक करी
बिल्कुल कानून ओ योजना अपन इस्थन पर अछि मुदा लोकसब व्यवहार मे परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमरा इहो बुझबा मे आइ नहि बल्कि गाछ, पशु, पक्षी संपूर्ण प्रकृतिक संतुलन लेल समान रूपसग आवश्यक अछि
सही कहलियए जो जल स्रोत सुखा जाय तोऽ केवल मनुष्य नहि बल्कि पूरा पर्यावरण प्रभावित होइत अछि ओ जैव विविधता पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
एहि कारण हमरा लगेत अछि जे नदी पोखरी को अन्य जल स्रोतक स्वच्छता बनौने रखनाइ सेहो पानी संरक्षणक महत्वपूर्ण बाग अछि
अवश्य जो हम जल स्रोत मे कूड़ा कचरा फेेकब ओ प्रोदूषण फैलाय तऽ स्वच्छ पानि उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होइ जायत
काल्हि एक विद्यालय के बारे मे पढ़लौं जतऽ विद्यार्थी सब मिली के हर बूंद अनमोल अची नामक अभियान चलो रनी जाहि से पूरा क्षेत्र मे पानी बचेबाका प्रति बहुत जागरूकता बढ़ल
एहन अभियान वास्तवमे प्रेरणादायक होइत अछि जखन बच्चा शिक्षक अभिभावक ओ समाज सब मिली के प्रयास करैत छथि तऽ सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी देखबामे अबैत अछि
हमरा लगैत अछी जे प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन जल संरक्षण दिवस मनाय सँ बेसी आवश्यक ई अखि जे सालक प्रत्येक दिन पानी के सम्मान कयल जाय
बिल्कुल जागरूकता एक दिनक कार्यक्रम नहि बल्कि जीवन भर अपनाबै योग्य व्यवहार अछि छोट छोट साबदनी समयक संग पैघ परिवर्तन आनेत अछि
अब हम अपन परिवार आ मित्र सबके सेहो प्रेरित करैत की जे पानिक प्रतेक बूँदक मूल्य बुझती कियाकि आजुक बचत भविष्यक पीढ़ी लेल सबसे पैघ उपहार बनि सकैत अछि
जी बिल्लकु सही कहलियए पानी बचेबाक आवश्यकता केवल पर्यावरण संरक्षणक विषय नहि बल्कि मानव जीवन स्वस्